हेलो आओर ब तऽ यौ खाना उना भऽ गेलै य अहाँके
हँ
कथी कथी भेलैयए खाना अहाँके
हम खयली हे रोटी सब्जी दूध
रोटी सब्जी कथीके खयली अहाँके
परवलके
ओ अहाँके खुद से बनैली हे कि अहाँके मातााजी बनलथिन
मात जी बना लीथी
ह
अहाँके कथि कथि खैली ह
ह हमहुँ खयलिय ह रोटी सब्जी सलाद चटनी सब्जी मे रहले हे आलू के परवल के सब्जी सलाद मे रहले हे खीरा के उ खीरा रहले हे गाजर रहले हे चुकन्दर रहले हरी मिर्च रहलै हे निम्बू रहलै हे इहे सब सलाद मे रहले हे आ चटनी मे रहले हे कच्चा आम के आ हरी मिर्च पुदीना के चटनी रहले हे बड़ा नीक खाना रहलै हे दिल खुश हो गेलैए खा कऽ आओर बतइयए अहाँके खाना बनाबै आ जााले
हँ हमरा बहुत ही अच्छासँ खाना बनाय अबै छै
अहाँके खाना मे कथिी कथिी बना लेबहि
खाना मे हम बना ली ओहि ले चावल दाल सब्जी भी बना ली बियए आओर सब्जीमे हम हर तरहके सब्जी बना लेबै छै चिकन मुर्गी का चिकन बना लेबै छै ओओ खस्सीे भी बना लेबै छै मछली भी बना लेबै छै अण्डा भी बना लियै छै
चलियै ई तऽ तऽ बड़ा नीक लागै छै सुनि कऽ अहाँके तऽ बड़ा अनुभव छै बनाबयके थोड़ा बतबै मुर्गाके मीट अहाँके कैसन कैसे बनाबै छी थोड़ा बतैयै हमरोके तऽ हमहूँ बनबै
अहाँके बनाबय नहि होइ छै
नहि हमरा बनाबे नहि अबै छै मीट मछली बनाबे नहि अबै छी लेकिन दालि भात रोटी सब्जी सभ बना लैत छी
हमरो बनाय अबै छै
ओ आओर बतैयै ने अहाँके मातााजी के स्वास्थ्य पिताजी के स्वास्थ्य परिवारमे सभ कोइ के स्वास्थ्य नीक छै ने
हँ सब कोइ के नीक छै
चलिए
अहाँके बतबई ने
हँ हमरो परिवार मे सभ कोइ के नीक छै स्वास्थ्य
आओर बतबै ने वहाँ का मौसम कैसे छै
के मौसम तऽ काफी नीक छियै छै और वहााँ के अहााँके ओड़ी के मौसम आज के मौसम कैसन छियै नीक छै कि
हँ नीक छै यहाँ क भी मौसम
अच्छा पढ़ाइके की भेलै अहाँके पढ़ाइके कैसन चलत हइ पढ़ाइ
पढ़ाइ भी सभ नीक छै नीक से चल रहै छै
ह तब अच्छा चलतै परमात्माके जे सब ठीक हो जेतै अहाँके आओर बतैयै ने कही घूमे उमे जाइके मन छै कि नहि गर्मी हइ तऽ कह सोचै छियै कि न
हँ मन छिय ने सोचै छियै कि कश्मीर से घूम क आबै छियै
हँ कश्मीर तऽ बड़ा ठण्डा जगह छै ऐसे बर्फीला जगह छै वहाँ पे बर्फ गिरे रहै छै हरा भरा पेड़ पौधा रहै छै आर पहाड़ी इलाका हइ छै ने
हँ
अहाँके तऽ जानते हो गै
हँ जनै छियै ने बहुत अच्छा जगह छै कश्मीर
हँ बहुत अच्छा जगह छीिय आओर बतैै ने अहाँके ओरीी मतलब काल या परसो मे भूख आँधी उऊधी आयल रहै छै का
हँ आयल रही छै बहुत बिजोड़ आनी आयल छियै
ओ इधर भी कालू इतना तेज आानी आयल छै कि हम तऽ डर गए कि आ ते जदी अै हमर तऽ एक मोट डढ़ रहै उसी मे बड़ा फल आम के लागल रहै न न आंधी तेज एले क उ मोटका डढ़ गिर गेले सारा फल नष्ट मतलब खराब हो गेले अहा से बता दू की उ फाला मे का कलिये करवाइट लगा के पका देली बजार मे दे देली व्यापारी के बेच देली थोड़ा मतलब कमे पैसा देलै देल छियै लेकिन ठीके देल छियै पैसा
ह ठीक कर लै छियै
आह से बता दू की पेड़ बच गेले पेड़ के न कुछो भलै अहाँके आओर बता तऽ यै ने अहाँके बागवानी नहि हम तऽ घरमे रहहिी तऽ हमरा का होतै अहाँके भी खूब मजाक करै छीिय आओर बतैयै ने अहाँके फुलवाारीमे कोन कोन से पेड़ पौधा लागै छियै आ आँधी उन्धीमे ओसभ गिरलै ने ने
न इधर न गिरै छियै आम बहुत गिरे छी के आधी मे
हँ आंधी में तऽ आम उम गिरे छियै य ई बात तऽ है और बतैये ने अहाँ के मतलब पेड़ पौधा बागवानी मे कोन कोन सा पेड़ पौधा लगले छी ई आम के
हम लगबै छियै डालमा का बिीज्जू का मालदेव का यही तीन लगबै छियै
चलियै बड़ा नीक नीक आम के वेराइटी रौआ लगले छियै बड़ा नीक लागल ईसभ आम खाायमे
अहाँके कोन कौशल लगबै छी
हम त ल लगले छी लगावे छी ने हम लगले छी डालमा आम के एगो हे बम्बई आम के एगो दशहरी आम के एगो जर्दा आम के एकह गो सब आम मे से लगले छी कि दस गो आमहु खलै ने दसो मे से सब क कह बोल पेड़ लगले छी बड़ा नीक नीक आम छै सब इतना नीक लागे छी इतना स्वादिष्ट लागे छी आम मत पूछू अहाँ से काकू आओर बतै ने अहाँके आम रस पियै छी कि नहि
हँ पियै छिय ने काफी नीक लगै छै
हू तऽ ओ नहि बोल देबै जौन बोले जाय रहल छियै ओ दोसरा भाषांग बोलल जा लै छी आओर बतैयै ने रोहुुअर आओर सभ सभ ठीक हइ ने सभ नीक हइ ने
हँ सब नीक है
चलियै धूप उप मे न निकलबै अहाँ के अहााँके अपने माता पिता के भी धूप मे न निकल देबै काह कि धूप बड़ा तेज हइ ओर आरो व शिकंजी बना मे आ जाय अै
न नहि आबै छी हमरा
बताबै छी सुनू पहिले सबसँ पहिले बागवानी मे जााक आम तोड़ के ओकरा के गरम पानी मे उबाल लेबे के हइ ओकरा बाद मे ओकरा के छील के अच्छे से हाथ से मिला के अच्छे से आ चीनी डाल देबे के है पानी मे धऽ के चीनी डाल देबे के है आम जन मिलेले रही ओ डाल देबे के है जीरा डाल देबे के है फिर अच्छे से ओकरा के घोल देब हो गेलै सिकंजी बड़ा शान हो पल बनाब
कपको काफी अच्छी तरा बनाब मे अबै छै ने
हँ हमरा तऽ आबै छी हम बहुत बनयले छी किछो पे मैसेज आबै छिका मोबाइलपर अहाँके
हँ
चलियै हम तऽ बहुत दिनसँ पियै छी सिकंजी अहाँके भी अपने माता पिताके पिलेबै या धूपमे निकलबै अहाँके तऽ छतरी लऽ कऽ निकलबै इसभके ध्यान रखबै काहेकि धूपमे बड़ा लोकोगके तबियत खराब होत हइ
हँ ठीक कहै छी आब
ह्म
आओर बतबै छी न आब को कही घूमने जाना छै
हँ हम सोचै छियै कि कुछ सिखने जाय के छियै सरत जाय के छियै कुछु अलग नया सीखने पढ़ाइए के कम्प्यूटर सिखने जाइ छियै ए ख जाइ छी बढ़िआँ से ए आइ के बारे मे जानी जाइ छी इहे सब करे जाइ छी इहे सब सीखे के चाही काहेकि आजकल ए आइ के जमाना चलल है तऽ ए आइ के बारे मे नहि पता रहै छै तऽ बड़ा दिक्कत होइ छै ने आधुनिक युग मे बड़ा दिक्कत होइ छै ईसभ आओर बतैयै ने अहाँके कछो सीखे के सोचै छीियै कि न
हँ सोचै छियै ने
ओ चलियै सीख लेबै तऽ अच्छे बात होतै आओर बताइयए ह ने
सभ नीक छिय अहाँके बते ने
हमरो तऽ सब नीके छियै ऐसे हँ हम चलबै हँ चलबै जरूर चलबै ओहिसे अहाँके बर्तन माँज ले छियै
हँ माँाजलिये छी हम
चलियै माँजयके चाही सभचीज आबयके चाही आ हम हमहूँ माँजि लैत छी बरतन कहबो माताजीके तबियत खराब रहै छै तऽ माँजि दैत छीियै हम अप बरतन
चलिए काफी नीक छै
अपना ख्याल आ माता पिताके ख्याल राखब धूपमे नहि निकलय देब चली अहाँसँ बात करके बड़ा नीक लागल फेर दोबारा बात करब नमस्कार
नमस्कार